नमस नमस ते बोली की ऐल छी अहाँके
हँ हमर माताजी पिताजीके सभ नीक छै अहाँके बताउ ने अहाँके माताजी पिताजीके सभ नीक छै अहाँके आवाज ना आबै छै
मम्मी पापा हमर परिवार के माता पिता के सब नीक छै सब कर्तव्य त अच्छा बटे छै आओर बता क खाना पीना हो गेल छै क खाना पीना खाली छै
हम तऽ खाना पीना खयले छी आजू खयले छी ज्यदाा किछो तऽ नहि खयले छी लेकिन हलुआ खयले छी आ रोटी खयले छी खूब नीक लागै छै हमरा हलुआ रोटी अहाँ कबो खयले छी हलुआ रोटी
हम तऽ हलुवा रोटी नास्ता मे करै छे दिन मे रात में तऽ न खाय छै कथी के हलुवा खाय छै रउआ सूजी के आटा के
ह भाायजान हमनीके ऐसे तऽ घीउ लगलवला आटाके हमरा सभसँ नीक लागैत छै अहाँके कथीके नीक लागैत छै अहाँ के सूजी के नीक लागै छै कि आटा के
अच्छा नीक लागे छै सूजी के सूजी के देशी घी मे बनाय छै तऽ अच्छा लगे छै काजू किशमि लगाय छै खाइ छी तऽ अच्छा लागै छै रोटी साथे न अच्छा लागै छै अच्छा
ओ अऐसे अहां के गील वाला सतुआ नीक लगै गील वाला हलुआ नीक लागै छै कि सूखल जो होकइ छै ओ नीक लागै छै
कहै छै कि अहाँके जो एक होकै छै जो गील तरह के होक छै हलुआ एक होकै छै तनी सूखल होकै छै तऽ अहाँके कोन हलुआ नीक लागै छै
हँ बात रउआ सही कहतानी छी सूखल वाला अच्छा स्वाद न देबे छैय गीले वाला गरम गरम खाय मे अच्छा लागे छैय त रउआ सब प्रकार के हलवा खाय छै खाली सुजी के खाय छैय गाजर के हलुआ रउआ कइसन लागै छैय
हँ हमरा तऽ गाजरके हलुआ अभी तकके सभसँ नीक लागैत छैय हँ गाजरके आ बेसनके हलुआके तऽ बाते छोड़ दू उ हमरा इतना नीक लागैत छैय कि हमरा सामने अगर जदो ल देम कितनो ला देम तऽ ओ हम सभ खा जाइत छी उपर से सूजी के हलुआ हमरा सूजी के हलुवा उतना नीक ना लागै छैय
आ और बात तऽ सही कह तानी छैय हमरो गाजर आ बेसन कफी हलुआ अच्छा लागे छैय ई सब कहाँ रोज रोज बन पाबय छैय। काफी महंगा रहै छैय आ हर सीजन मे न मिले छैय गाजर तऽ हर सीजन मे न मिलय छै लय खाली सीजने मेर मिले छैय तऽ हलुवा घर पे बने छैय ज बने छैय तऽ हम तो दूू दु कटोरी सब खाय छी काफी हमरा अच्छा लागै छैय गाजर के हलुआ छैय त मार्केट मे मिल छैय लेकिन मार्केट में अच्छा नहि लागै छैय घरे के बहुत अच्छा लागै छैय बाहरके जाय के रउआ खाइ छैय कि न
नहि हम नहि खाइ छी बाहरके हलुआ बाहरके हलुआ क नहि मिलै छैय बाहर हलुओ बिकाइ छैय कि
हँ गाजर के हलुवा बाहरो मिलै छैय काफी अच्छा मिलै छैय हमर तऽ खाय छ खाय छी कबो कबो बाहर के खाय छी लेकिन ज्यादा घरे के बनावटी हमो खाय छी खूम ज्यादे पुष्टिक भी रह छी बाहर के देशी घी मे नहि बनाबै छैय रिफान के डालडामें बनाबै छैय घरमें देशी घी के बनय छैय न त काफी अच्छा रहै छैय काफी बाहर महगो मिलै छैय नु ओहिसे नहि खा छैय बाहर के खाइ छैय।
न आज तक हम कहू कहियो बाहरके हलुआ नहि खैले छी हम सोचबहु हमरा पतो नहि छैय कि मिलल अछि कि नहि मिलल अछि अहाँ के आज बतेले छी तऽ हमरा अभी पता चलै कि बाहरो में हलुआ मिलै छैय नहि तऽ हमरा न पता रहलै कि बाहरोमे मिलै छैय चलू अहाँ तऽ बड़ा अच्छा ज्ञान देलै छियै लेकिन अपन शहरमे मिलै छैय कि हलुआ बाहर मे
ह हमरे शहर मे मिलै छैय लेकिन गर्मी मे नहि मिलै छैय काहि ई सब ठ गर्मी त ठंडा में खाली मिलय छैय त रौआ ठंडा में हमरा शहर में छैय त रौआ के के सए ग्राम देेबय छैय कारखान मे काफी महग देबय छैय पाच सए रुपआ किलो देबय छैय ने त ओहिस हम काज करे छी दुकाने से दू केजी गाजर छी आ चायर किलो आलू दुध ले आबय छे आओर देसी घी के घी लियाबे छ और काजू कतू लियाबे छै तो मात्र हमर तीन सए मे बन जाय छैय एक केजी हलुआ छैय और मार्केट मे बना खाय छैय तऽ पाँच सए के मार्केट मार्केटमे मिलावटी सम मान मिलै छैय गाजर के हलुआ त हम घरे मे बना के खाय छी त हमो जरु र खिलए छैय ठणडा होय छैय ने त गाजर क जरुर खिला छैऔर ब त छै त बैंगलोर से कहिआ आबै छियैक
हँ तऽ अभियो बंगललोरे नु छी अभी न आबे केँ मन करै छैक अभी आम तऽ एक दिनक बाद आयब और कहैत छी कि हम हमरो नानी घरे पे गाजरवाल हलुआ बनाबे छैक लेकिन अहाँ बोलली हां कि बाहरो मे मिलै छैक तऽ ई हमरा न पता रहलै कि हलुआ बाहरो मे मिले छै आ ऊपर से अहाँ गोभी केँ कहियो हलुआ खाय छी गोभी केँ केँ खीर बड़ा नीक लागय छैक एकदम खोआ जैसन लागय छैक
कैसन लगय छैक
गोभीकेँ खीरकेँ तऽ स्वाद का बताउ अहाँके इतना नीक लागय छैक कि हम का बताउ
तऽ रौआ बैंगलोर मे कैसन रहय छै वहाँ खान पान अच्छा मिलय छैक।
हँ बेंगलोरमे तऽ खान पानकेँ कोनो दिक्कत न होइ छैक उहाँ अपन लेकिन इहे दिक्कत होइ छैक कि हुनकर यहाँके खाना खूब मिलय छैक वहाँपे बिरियानी खूब मिलय छैक तऽ हमनीकेँ तऽ बिरियानी खाइत छी मन्चुरियन खाइत छी
दुकान केँ ऑनलाइन सप्लाइ होइत छैक तऽ ऑनलाइन कुछ सामान मंगाइ छि
हँ हम तऽ हमेशा रातिकेँ कुछो ने कुछो मङगाबैत रहैत छीक यहाँपे तऽ खूब मतलब कि जब मन तब अहाँके घरे पहुँचा दय छैक जब मन तब अहाँके मतलब कि घरे अहाँ तक पहुँचा दै छी दुइयओ बजे राति तक जथि मङ्गाबयकेँ बा मङ्गा सकैत छी अहाँ
लेकिन ई श बा एने न रहे छै अ तऽ बार बजे के बाद तऽ ऑडर न लागे बह बजे के नहि सान पहुँचाबे छै तऽ हममे के यह त मान छ कि दिन मे दस बजे के ले के छै रात के बारह बजे छै मा बारह घंटा केँ चौद घंटा केँ छैक ऑर्डर लगे छैक तऽ हम ओ ऑनलाइन न मंगाय छैक घरे मे सब चीज मिल जाइ छैक तऽ ऑनलाइन कहाँ मंगाय महग मिलै छैक त रौआ साइड छीय बंगलोर मे ऑनलाइन सस्ता मिलय छैक।
न ठीके मिलय छैक कोनो कोनो ऑफर देबय छै तऽ काफी कबो कबो सस्ता हो जाइ छै हमी केँ तरफ ई छैक कि रोज लोग जे होकै छै ने ओ दिन राति दुनू त दुनू मतलब काम होइत छैक तऽ मतलब लड़का सब खूब रहय छैक पढ़े वाला से ले केँ तऽ रात मे तऽ दुकान बंद हो जाइत छैक तऽ मतलब क लड़का सब राति मे बाहर न निकले छैक तऽ ऑर्डरे कर देबय छैक
रोउआ खाना पीना बनााकेँ खाइ छियैक कि दोसर जगह से खाना मिलय छैक
हँ हम पीजी मे रहैत छी तऽ हमरा खाना ओ देबे छैक कहियो कहियो बढ़िआँ खाना देबे छैक कहियो कहियो अच्छा नहि लागैत छैक तऽ अपन जाके नीचे कनि दूर जाइ छी तऽ एगो मन्चुरियन मिलय छैक
तोर रूम रूम बढ़िया मिलय छैट रहय केँ दिक्कत नहि न रहय छैक पंखा सब रहय छैक रूम साफ रहय छैक
हँ रूमकेँ दिक्कत नहि होइत छैक रूम तऽ साफ रहय छैक ओ तऽ अहाँ पर बा कि अहाँ रूमकेँ कैसन राखय छी साफ राखय छी कि कैसन रखय छी
पढ़ाइ नहि करय छियैक त कैसे इक्जाम दय छियैक त रौआ बैंगलूर सँ कहिआ आबय छि
नहि हम सोचय छी कल गाड़ी पकड़ लैत छी आ तीन चारि दिनमे आ जाइत छी
ट्रेन से आबय छियैक
ट्रेन सँ नहि आबय छी हवाई जहाज सँ आबैत छी
भइ त भइ हवाई ज काफि महग रहै छै ट्रेन से आब छै सस्ता रहय छै हवाइ जायकां सुनले बानी छै काफी महंग टिकट रहय छै
हँ लेकिन ट्रेन से बड़ा दिक्कत होइ छै जब ट्रेन से उतरे छै तीन दिनक के सफर करके तऽ पूरा माथा हिले लागय छै लागय छै कि धरते हिलय छै ओकरा बाद तीन दिन बैठ कट बायकट ट्रेनमे एकेगो चीजबा देख देखै छी खाली खाली पहाड़ देखय छी पहाड़ के बीच मे गाड़ी देखय छीयै ऊपर से पोटरी देखय छी बस
प्लेन से कितना टाइम लागै छै आबयमे
प्लेन से जादा समय नहि लागै छै दू घंटामे अपन अहाँके घर पटना रहब
की बात छै रौआ जरूर आबय छै तऽ नीन लागे छै क भी नींद लागय छै तऽ काल दिनमामे बात करै छै तऽ ठीक बा रखय छी नमस्ते छै काल दिन मे फोन करमे छै
ठीक छै अहाँसँ हम दिनोमे बढ़ियासँ बात करै छी ठीक छै अहाँ अपन ख्याल रखय छी
ठीक बा छै